की हालचाल आओर बर्षा उर्षा होइया कि नहि
हँ भऽ रहल छै कम सम भऽ रहल छै
आओर चाय पानि सब भ गेलै
हँ, जलपान भ गेलै हँ। पन पियाहो भ गेल
अच्छा और। आओर सभ कहियौ
ओर सभ ठीक छै। आहाँ सब कहू उमहर की हाल चाल छै मौसम केहन अछि ह
ताँ तऽ गर्मी अछिज करी
गरमी अछि हँ। मौसम तऽ एखन एतऽ कनि ठंडा भेले हऽ धूप छाव भऽ रहल छै।
नहि एतय तऽ गर्मी अछि पानि नहि भेलै हन ओर बाल-बच्चा सभ ठीक।
ह्म बाल बच्चा सब ठीक छै बड़का तऽ एखन दिल्ली मे यऽ। पक्का ते एते ये बेटी कऽ बियाह करे के सोच रहल छिये
अच्छा अच्छा तऽ लड़कास सब देख लेलियै की
नहि एखन तऽ नहि देखलियै देख रहल छियै
मुदा अहूँके नजरिमे। मुदा अहूँके नजरिमे हँ। ना तब कहब हमरा
अच्छा अच्छा ठीक केहन ताकैत छियै लड़का
बस लड़का ठीके ठाक हेबाक चाही अहाँके बेसी कोनो नहि छै हमर सभ के डिमान्ड पढ़ल-लिखल हेबाक चाही।
ह ह आइ के युग मे तऽ उएह छै
ह
नशा-पानि कोनो नहि अछि।
हँ एकटा एकटु जे छै ने सुपारी नहि खाय वाला हेबाक चाही
अच्छ चलू देखियौ अहूँ खोजियौ देखै छियै हमरो नजरि पर आयत तऽ हम कहि देब अहूके
ठीक छै
आओर समाचार सब कहियौ गाँवके हालचाल सब ठीक छै
हँ गाँव के हाल सब छै ठीक
अच्छा। की करै छलहुँ
हम तऽ एखन बैसले छलहुँ
तहन एहिबेर गर्मीमे की सब केलहुँ हम अचार तचार बनेलौ हन कि नहि
हँ आचार्य तऽ छलखिन। कनिआ अचार बनेने छलखिन कुछ-कुच्चा कि आरा छलखिन बनेने। उच्चा फारा बनल छै आमे के अचार छल आमे के बनल छलै
अच्छा। आओर माँ बाबू जी सब ठीक
आओर ठीक छथि ठन
तऽ गाम कहिय जाइ छियै
गाम तऽ एखन नहि जेबै देखै छियै केना की छै से ओ बादे एखन कहब मुदा तत घाम छै एखन गाममे कि की कहू लोग पान से लोर बतोर भ जा रहल छै
हँ से तऽ एतहु ब् गरमी छै दू दिन पहिले पानि बढ़िआँ भेल छलै एक अचछाड़ पानि भेल छलै फेर ओनाही भऽ गेलै
हँ पुन्नीके तऽ समय भेलैए आब
देखियौ
देखिय
आ
आऔर कहियौ भोजन आइ की सब भेल छले
आय भाटा अदौरीी के छले अहा के सब्जी छ अभात अहाँके राहर के दालि ह अहुूँ सएह खेलहुं हे की
हँ हमहूँ भाँटादौड़ीके खेलहुँ हेँ तरकारी भात दालि नहि खेलहुँ हेँ
ह ह हना
बच्चा सब पढ़ कऽ चलि गेल
ह मुदा पढ़ए रहल छै दूटा बच्चा पढ़ए रहल छै एखन जतेक कनी छै
अहाँके काज धाज बढ़िआं चलैत अछि
ह चलि रहल छै अप पितु एखन मौसमे दोसर चलि रहल छै तऽ काज कनी जे छै बैसला बैसिये चलि रहल छै
अच्छा
नहि ठीके ठाक छै चलैत छै
से चलू किछ बच्चा सब पढ़ै छै की
ह दुख के पहाड़ा पड़ि रहल छै इंगलिश में
ह
बाथो वाली काकी के कुकुर काटि लेने छले
केना
आ जाय छलखिन अहााँके ओने पयर में हवक्का मारि देलखिन ह
सुइया तुय लेल लेलखिन क नहि
एकटा सुूइया लेलथिनन अहाँके अखन और लेबाका छनि चारिटा आब तऽ चौदह गो बियाह नहि ने पड़ैत छै
ह हमरा नहि ने कुत्ता काटने अछि हमरा नहि बुझल अछि ने
आर ह
आओर कहियौ आओर किछ नहि ताजा
नहि ताजा आर किछु नहि नहि छै इह कहलहु बाथो वाली काकी कह कुकुर काट े नहि आओर तऽ कोनो एहन नया समाचार अछि नहि अद बकी सब ठीके छै आ
गाँवमे सेहो बिआह छियै तऽ कहिआ जाइ छीियै
गांव में वियाह से
हू
हिनकर कहिया वियाह छै
चौबीस तारीखक
हां चौबीस तारीख क
हँ ह एते गर्मीमे गाम जाकऽ की करब
ह सेह बात छै
आब तोरा देखो रहल छियै कि कतेक महँगाइ बढ़ि गेलै हँ आँ सोन के रेट कतय चलि गेलै कहू
मोन रोजे गेले गेले
आब तऽ मोदियो जी कहलखिन हां
आब त मोदियो जी कहलखिन हेँ कि बियाह त्याहमे सोन नई लै ले
त अपनासभमे सोना नई देतै त आ तक नई ने शुभ नई ने होइत छै
सही बात छै
कत स लेतै मैन क चलू छोट घरके लोक हेतै कत स लेतै तहाँ
कनिऔनी कनी
कनिओनी कनियो त दियैए पड़तै एको टा नाको के त दियाए शुभ मानल जाइ छै ने मैथिल के तऽ इएह छै
हँ
बड हल्ला होइए
हू सब बच्चा जे छै ने खेनाइ खा क घर से अबे छै एतय अहाँके पचबेत त रहे छै
सबके पैच जाइ छै न तहन फेर आरामसँ चलि जाइ छियै
आओर कहियौ
और
आओर बेटाके बिआह नहि करबै
करबै करबै
कहिआा करबै
देखै छियै एखन त लड़की देख रहल छियै
लड़कियो आई के डेट मे ठीक नाए न भेटैत छै
हँ लड़का गुने लड़की भेटबाक चाही लड़को एहन होेते तहन लड़की किया ने
सही बात छै
देखय मे लागत अहाँके लड़की बहुत शुद सार बड़ ठीक ठाक आ तकर बाद किछ दिन के बाद ओ अपन रूप देखबे लागल अहा क
ह तऽ की करबे आय के जुग मे सौस देखवे छै ससुर देखवे छै तहन न लड़कियो देख होइ छै
हँ नहि ओ बात नहि कहै छी वएह छै आइ काल्हि के डेट में जे चीज भऽ रहल छै से
आ ठीक छै तहन रखै छी फेर करब
ठीक छै करैत रहब फोन
हँ हँ करदब ह
ठीक छै आओर गाँव हाल समाचार सब कहैत रहब
ह ठीक ठीक
ह्म